ह
की हाल सखी
बढ़िआ बढ़िआँ अपन ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी सखी आओर सभ कहियौ सखी
ह बढ़आं छी किछो नहि होइ छै छै चाय पानी भेलै बौआ आब की की करब खाना पीना बनायब सएहसभ आओरसभ अहाँ ठीक छी
हँ हमहुूँ ठीक छी अहाँ कहियौ
हमहु बढ़ििया बौआ ठीक य
हँ हँ बौओ ठीक यऽ अहाँके
हमरो सब बढ़िआं सभगोटा ठीक छथि
हँ त आओर किछ ने बहुआ बहुआब बैसलियै आवाज तऽ अयबे रहल हैत
हँ
हँ आओर सब तहन कहीयौ
हमसभ बढ़िआँ सभ ठीक यए उएह खाना पीनाके आब गाँवमे तऽ ओरियान हैत खाना पीनाके खाना पीना बनायब सुनायब
अच्छा सएह सभ होेतै नहि
हँ खाना ख
ह हमरो सबके सएह कन चाय ताय बन आ अही के नहिरा दिस जनक पुरेना यय
हँ बौआ हमरे नराधेश जनकपुर छै ओ जनकपुर में ते बहुत मंदिर एहन सब ये जेना नामी
हँ हँ आ सुनने अी दिन पहिल वृष्णो देवी गेल छलौ हेँ ने
हँ बौआ गेल छलहु हेँ ओतऽ ओ बेटी जमााय लऽ कऽ गेल छले हँ बेटी जमा लऽ के गेल छलै हे ओहो सब कोनो बात नहि छै माता रानीके बुआ बहुत नीक रहल बौआ अहाँके माता रानी जिनका बुलावा दै छथिन उएह ओतऽ जा सकैत छथि तऽ बुलाबा देलखिन निहारने तऽ क बेर छलहुं हेँ एक बेर तऽ की कह छै बनल नहि गेलहु ओ
बुझियौ इहोसभ अथी होइ छै इहो सब भगवाने के अथि हँ लिखलाहवा छै जकरे लिखल रहै छै उएह जाइ छै जेकरा नहि लिखल रहत तऽ नहि जेत ओ
हँ हँ लिखलाहबा जिनका जतऽ
तऽ अहाँ चि चढ़ि गेलियै सखी ऊपर तक
हँ बौआ चढ़ ते गेलिये उतर काल मे जे छै छै से ओ खच्चर करय पड़ल कियकि थाकि गेलहुँ आब पएर सभमे दर्द रहैया बेसी काल आ बेटी कहलक जे चल माँ तऽ चलि गेलहुँ लेकिन आब हा हा, हा चढ़ काल मे त चाढ़ि गेलौ लेकिन उत मे थाकि गेलौं आ हमरा ओ बेटी के सास ससुर सेहो छलखिन तऽ ओ हम सासु ससुमे ओकर ज्यादा बुजुर्ग छलखिन बुझलियै तऽ ओहि ताहि दुआरे से ओ खच्जर केलखिन जमाय तऽ ओ अपन मम्मियो पापा लए केलखिन हमरो लए केलखिन तऽ हमहुँ सब गोटा खचरे सँ उतर क एलहुं बड्ड नीक माता रानी के दर्शन
हँ हँ ओत ओतहु दर्शन केनाइ तऽ नसिबे के बात रहे छै जे सबटा नसीब के होय बा माँ भगवती के बोलाबा छै हमरो दियादिन एक एक बेर नहि दू बेर गेलथि है एखन आ दू बेर गेलथि हमरा देखियो एको बेर पार न लगले बुलाबे न ऐले
हँ बोलाबा बा नहि आबैय छै जब तक बौआ बुलाबा नहि आबै छै तब तक नहि जा सकै छी आ हुनकोसँ ऊपर भैरव स्थान छथिन तऽ भैरव स्थान मे तऽ बौआ और ज्यादा चढ़ाय छै हुनकर राति भऽ गेल घर
केना भगवाने के हिम्मत ने आइ देखियौ अहाँ ओतय से ओतऽ चलि जाउ कनिये दूर तऽ कते थकान होइ छै हमरे सबके एखन हमरा घ अथु सुगाना अतऽ गाँमे शहर छै हमसभ जे छहर पर चढ़ि जायबन बेसी नहि छै ढलाई छै नॉर्मल ढलाइ बुझियौ ने कनिये दूर जे चढ़बै तऽ जेना लागत की जे थकि गेलहु ऊपर जाकऽ आराम करब आ से सोचियौ से ओते मे केना ऊँचाइ मे चढ़ि जाइ छै लोक भगवान के माया
तऽ नहि आ हँ देखियौ गाँए घरमे कत गाँवे घरमे जे लोक जाइए छते पर चढ़ैए आब तऽ नहियए पहिनेे तऽ सभ केँ फूसक घर चले आब तऽ लोक कोठा सोफा बना ले तऽ लोक जे जाय छै तऽ एक दिना चढ़े छै लोक थाकि जाय छै हिनकर तऽ अन्ते नहि छै बौआ अन्ते नहि छै आ तैयो भैरव स्थान गेलहु राति भऽ गेल एतेक पइन भेल एतेक पाइन पाथर ऊपर मे एलबेस्टर देलक म फटाक फटाकऽ मारय खसि पड़तै लेकिन उएह भैरव बाबाके
माँ या भगवान के शक्ति बुझियौ अहुमे शक्ति काज आबै छै हमरो एखन दीदी गेल छलखिन हँ ओ सब तऽ कहै छलखिन हेँ जे हँ से ओहोसभ चढ़ि गेलखिन पैरे उतरबो कलखिन अहाँ सभ तऽ खच्चर पर
हँ नहि ओ हुनकर हमर बेटी के जे छलनि ने ने साउस ससु दूर से कनि बूढ़ छथिन न तऽ आब ई तऽ नहि छै जे सब आदमी सब चीज से जायब तऽ ओहि दुआरे हुनक सास ससुर के नहि चढ़ उतरि पेलखिन चढ़ तऽ गेलखिन केनाहितो तऽ ओ खच्चर केलखिन तहन हमरो लयके एलखिन आ हमरा बेटी के एकटा छोट बौआ छै छलै तऽ ओहो नहि उतरि पेलखिन जाय कालमे तऽ कथी दन कहै छै से केयने रहय आ उतरय काल मे आब की सब तहन ओकरो ले खच्चर भेल तऽ सभ गोटा वएह से केनाहितो उतरलौं तऽ राति के तैयो बुआ चारि बाजि गेलै बुझियौ दिन मे जे दस बजे से हमस चढ़ाई केलियै तऽ उतरैत उतरै त राति के चारि बाजि गेलय तऽ तहन ओ तऽ थोड़े काल सुतलहु हमसभ एकटा धर्मशाला जेना रहय ओहिमे आ ताहिके बाद फेर रूम तूम लऽ कऽ रहलखिन खेलखिन पिलखिन जमाय तहन सबगोटा ट्रेन मे बैसलहु आ ट्रेन मे एलौं
बुझियो बुझियो हँ इहो स बुझियौ आ उ बेटी बेटी जमाय के तऽ बड धर्म भेल जे यात्रा करेना तीर्थ करेना बहुत पुण्य के काम छै ककरो जे तीर्थ कराबियौ से बहुत पुण्य के काम छै ई
ओतऽ छैहे बौआ जनकपुर के कहलिये जे हमर सबके नहिरा दिश जनकपुर पुर छथिन तऽ हमर सबके जे बियाह भेल तऽ बियाह मे गेलहुं तऽ बससँ
हँ
काल मे लेट भऽ गेल राति भऽ गेल बहुत तऽ आब केना जैब बस सब चलि गेल तऽ हमर एकटा भाय रहथि थिन कहलखिन की जे बहिन हइ से चल रिक्सेसँ कहलियै ठीक छै तऽ दू ता रिक्शा केलखिन तऽ एक ता रिक् पर होम आ हम हमर वर बैसलखिन आ एकटा पर हमर भाय रहथिन आ भाउज रहथिन से बैसल खिन जहन बौआ आधा रस ता एलौं तऽ ओ जे अथी के गाड़ी ओ जे रहय रिक्शा वला ओ पता नहि खा पी लेने रहै शव ओतै सुति रहलै कहलकै आब हमरा बुते नहि हैत ओ तै सुति रहले एकटा रिक्शा वाला बचल तऽ ओ आब केँ लऽ क जाय तऽ हमर भाय कहलखिन की जे हम तोहर वला बहिन हम ही रिक्शा चलाबै छी ओ रिक्शा चलेनाइ चालू केलक ओ खाही आयल ओहिमे खसैत खसैत बचलहुँ
माँय यै देखियौ कते न ई अहाँ सबके तऽ आब जन्मो जनमा तक याद रहत
हँ याद रहबे करत बउआ खइस पड़लहुँ ठेहुन फुटि गेल की कहलियै यौ भैया अहाँ हमरा से ई की केलहु जहन अहाँ नै चलब अबै छला तहन दोसर वला कऽ लैतौ हम जैतौ लेकि किन अहाँ बुझलियै जे साइकिल चलब अबैया तऽ इहो चलब आबि जायत आब तऽ हमरा दुनू ठेहुन फुटि गेल तहन आब की करू तहन फेर दोसर रिक्शा बला केलहुँ बौआ तहन ओ रिक्शा पर बैस कऽ तखन घर पर अबैत अबैत बहुत लेट भऽ गेल माँ सभ खाना माँ‌ सभ खाना बनाकऽ सभगोटा इम्हर खा लेने हमरा सभ लए बैसल रहय तहन हमसभ एलहुँ तहन खेलहुँ पिलहुँ तहन बुआ आरामे केलहुँ उएह सब छै
अहाँ सबकेँ याद दगारे रहि गेल होइ छै कोनो कोनो चीज यादगार रहि जाइत छै
हँ तऽ हमरसभकेँ बिआह दानकें तऽ बौआ भऽ गेलै तीसो साल
हँ तहियो आ पहिले केँ बियाह मे ए अ हुनका बिया में बहुत फर्क
बहुत हँ बहुत बहुत फरक छै गाँंव मे जे छलैया गाँंववला आ आब तऽ ओ की कहाँ करै छै आजा बाजा बजबै छै पहिने शांति स बियाह होइत छलैक अंगनामे बइस क
चलेना
नहि पहिले आजा बाजा नहि
आब अपने जेमे अपना से अपना भैरव बति गीत तीत गेलहुँ
हँ ले जेना चारिटा पाँच टा लेडीज बैस गेल हँ अबैए दू टा चारि टा तऽ आबैए गाँव घरकेँ छियै बौआ तऽ एयबे कर करैया लेकिन हँ वएह छ गाँव मे तऽ किछु ने किछु उपनयन मूड़न
भगवाने है पूजा आब सब गाँव मे ने लिख लिख केँ रखने रहत आब जेनाकि हमी सब अहा पूछत ओ ओ काकी पुछथिन कि ई गीत अहाँके बड नीक छला हमरा कनि लिख क दऽ देब ओसभ आब किछु अलगे रहैत छै आब तऽ सभटा फोने के जमाना छै
हँ आब तऽ फोनमे कनिआ मनिआ सब जे एलै एहिटा टा तऽ देखै छी तऽ आब ओ कहैत छी कन ई मोबाइल लऽ लेत मोबाइलमे सँ गीत गायत तऽ से होइत छै हमरा सभकेँ तऽ पहिलेके छी तऽ जे दूटा चारि टा जे अबे या से अपना मुहें से गेलउ
हँ हँ पहिले केँ जे पहिले कें बाते अलग छलैया आबकेँ बाते अलग छै आबकेँ आब देखैत छियै एखनो बहुत नीक लागैत छै आब देखियो एखुनका टाइम मे कनिया मनिया सब भेलथि या कियो भेल नया नया चीज जेना कि वीडियो तीडियो बनबे छै ओहो सब कते नीक रमनगर लागे छै आ पाबनि तिहारो सब बारे मे फेसबुक पर कहिदेत कि हँ अपन मिथिलावासी इ अइ दीन इ पाबैनिय एहि दिन ई ई य ओहो सब नीक लागैत रहैत छैक आ फोनो मे देखियौ कै त तरहक गीत सब होइया नाद सब होइया से कते नीक लागत सुनय मे किओ किओ जे छथिन आइ डी बनेने अपन पुरनका लोकसभ गीतसभ गेता नीक बजा कहता त ओ सबकेँ आरो आंनद आबैत छैक एखनो पुरनका बात सब जे फोनो मे सुनियो
त नीक लगैत छै हँ बहुत नीक लगैत छै तऽ उएह छै सभटा लोक की करतै बुआ
एखुनका थोड़ ने आब किछा पहिलुकेँ सबटा चलि रहल छै पर ई छै पहिलुका मे एखन मे किछु आब हमही अहाँसभ चेंज कऽ दैत छियै नहि तऽ सभटा तऽ उएह चलि आबि रहल छै
पहिले छलै आ बौआ जे चारि गोटा लेडीज चारि एकटा मौगी बैसल एकठनी बतिआएल बतियेल हँ हँ ठी ठी केलक आ सभटा वएहमे बहुत नीक लगै छलैया आ आब जे छै से आब लोक मोबाइल लऽ लऽ लेलक आ
आ ई चीज देखे छियै मोबाइल दुआरे केओ केकरो सेे ओते मतलब
नहि आब चारि गोटा बैसबो करै छै बौआ तऽ सब अपन अपन हाथमे मोबाइल लेने रहथि सब अपना मोबाइल मे लागल रहत तऽ ओहे आब जूग जमाना जेहने लोक तेहने चीजसभ आबि गेलैया आ पहिले से होइ छलैए
आब फोने सभसँ बड़का लोकके भऽ गेलैया फोन मे लोक बिजी रहैया आ फोन देखैत रहैया आ बच्चो सबके देखैत छियै बच्चा सब पहिले धूल माटि मे खेले छलेया आ स्कूल से आयते तऽ खेले ल मारि करिते आब बच्चा सब की कहत आइ हमरे बौआ इसकुलमे पैढ़ कऽ आयत तऽ कहत की माँ गए कनि काल ले फोन दे
हँ तऽ भेलै न
जो खेलमे कूदमे कनी देह फुरैत देखे छै ताहि दुआरे बच्चा सब कते बीमार होइ छै
हँ आ पहिल आ बौआ पहिलका बच्चासभ रहै छलैए जे जन्मै छलैए माय कोरामे लऽ कऽ सभटा काज कऽ लैत छलैया आब से होइ छै आब लोक की करेया अपन मोबाइल पकड़ा देय छै बस चा खेलैत रहै छी
एक तरहक बच्चा सबके चश्मा चश्मा चश्मा कियकि पेट मे जहन बच्चा सब रहे छै मैय के तऽ मै ओ सब तऽ फोने देखै छथिन
ह तऽ बच्चा की सिखथिन बच्चो तऽ